हेलो जी नमस्कार। हँ सब ठीक छैय अपन बताउ सब ठीक छैय।
आइ हम एक एहन विषय पर चर्चा करय चाहै छी जे मानव जिज्ञासाक सबसे पैघ विषय सबमे से एक मानल जाइ छैय। हम अंतरिक्ष ब्रह्माण्डक रहस्य पर गप्प करय चाहै छी। कियाकि एहि विषय पर जतेक सोचैत जाय ओतेक नव प्रश्न मन में उत्पन्न होइत अछि।
हँ बहुत रोचक विषय चुनलहु वास्तव मे ब्रह्माण्ड एतय विशाल छैय जे मानव कल् पना सेहो एकर सम्पूर्ण विस्तार के बुझबा मे कठिन अनुभव करैत छैय।
हँ काल्हि राति मे हम आकाश दिस देखैत छलहुॅ अनगिनत तारा देखी मन मे प्रश्न उठल जे आखिर इ तार सब तारा कते तक फैलल जे आ एहि विशाल ब्रह्मण्डक सीमा आखिर छैय कि नहि।
ई प्रश्न हजारों वर्ष से मनुष्य के आकर्षित करैत आबि रहल छैय। वैज्ञानिक सबहक अनुसार ब्रह्मण्ड अत्यन्त विशाल छैय। आ एखन धरि एकर सम्पूर्ण आकार निश्चित जान कारी उलब्ध नहि छैय।
हमरा लगै छैय जे जखन मनुष्य पहिल बार रातिक आकाश दि देखे हो तखन सेहो ओकर मन मे एहन प्रश्न अवश्य उठल होयत। के एहि ताराक पछा आखिर की छैय।
बिलकुल जिज्ञासा वैज्ञानक जन्म देलक। ओहि जिज्ञासा कारण मनुष्य पृथ्वी से बाहरक दुनिआ के बुझबाक प्रयास शुरू कयलक।
कहलिय हम पढ़ैत छलू जे हम जे सूर्य के देखे छी ओ केवल अरबो तारा मे एकटा असाधारण तारा छैय।
सही कहली। आ ओ जेक अरबो तारा एकटा विशाल तारामंडल मे रहैत छैय। जाहि के नाम मिल्की ओवे कहैत छैय।
ई सोचै के बहुत आश्चर्य होइ छैय। जे हमर पृथ्वी सूर्य य पुरा सौमंडल एहि विशाल तार मंडलक केवल एकटा छोट हिस्सा छैय।
हँ वैज्ञानिक सबक अनुमान अनुसार ब्रह्मण्डमे मे अरबो तारामं्डल मौजूद छैय जहिमे प्रत्येक मे अरबो तारा रहि सक करत छैैय।
हमरा लगैत छैय जे ब्रह्मा्डक विशालता बुझला पर मनुष्य अपन अस्तित्व के नवा दृष्टिकोण से देखत लगैत छैय।
बिल्कुल एहसास होइत छैय जे हम सभ एहि अनन्त ब्रह्माण्ड एक छोट किन्तु महत्वपूर्ण हिस्सा छैय।
कल्हि हम एक वृतचित्र देखै छलु। जाहिमे ग्रह तारा निहारिका कृष्ण विवरक अद्भुत दृश्य देखाओल गेल छल।
हँ विशेष रूप से कृषि विवरण अर्थात ब्लैक होल वैज्ञानक सबसे रहस्यमय वस्तु सभमें से एक मानल जाइत छै।
हमरा लागैत छै जे कृष्ण विवरक विचार स्वयं मे आश्चर्यजनक छै जतेक गुरुत्वाकर्षण एतेक शक्तिशाली होय छैय जे प्रकाश सेहो बाहर नै निकली पाबैत छैय।
सही बात एहि कारण वैज्ञानिक सब एखन धरी एकर बारे में लगातार शोध रहल अछी।
सच कउ त अंतरिक्ष अध्ययन केवल विज्ञानक नहि विज्ञान नहि बल्कि दर्शन आ मानव अस्तित्व प्रश्न सबमे से सहज जुड़ल छै।
बिलकुल। जखन हम ब्रह्माण्ड पर विचार करैत छीयै तखन जीवन, समय आ अस्तित्व आ प्रश्न अपने आप सामने आय लगत छै।
हमरा लागैत छै जे भविष्य में मनुष्य मंगल ग्रह आर दोसर ग्रह सब पर बसोवास करबाक प्रयास सेहो करि सकैत छै।
हँ विभिन्न अंतरिक्ष संस्था एहि दिशा में लगा काज क रहल छथी आ आनेवाला समय में ई सम्भावना और वास्तविक सकैत छै।
बहोत नीक चर्चा चली रेहल छै मुदा ब्रह्माण्डक उत्पत्ति, बिग बैंग सिद्धान्त समयक शुरुआत आ अंतरिक्ष यात्रा पर आओर विस्तार से चर्चा करबाक बाकी छै।
बिलकुल, अन्तरिक्ष एहन विषय छै जहिं पर जतेक गहराई से विचार करब ओतेक नव रहस्य सामने आबैत जेत।
हमरा विश्वास छै जे ब्रह्माण्ड के बुझबाक मानव प्रयास सभ्यता के सबसे महान बौद्धिक यात्रा में से एक छै।
सही कहली। आ शायद आने वाला समय में विज्ञान एहन खोज करिअर जे मानव सोच के पूर्ण रूप से बदलेतै।
तखन अगली बार हम बिग बैग समयक जन्म कृष्ण विभरा ब्रह्मण्डक भविष्य पर आर विस्तार से चर्चा करब।
बिलकुल ब्रह्माण्ड उत्पत्ति के प्रश्न मानव इतिहासक सबसे गहन प्रश्न सबमें से एक मानल जाइत छैय। हजारो वर्ष से लोक सब एहि रहस्य के बुझबाक प्रयास करैत आबी आरहल छथी।
काल्हिये हम बिग बैंग सिद्धान्तक बारे में पढ़ैत छलहुँ। वैज्ञानिक सबहक अनुसार लगभग तेरह पॉइंट आठ अरब बस पहिने पूरा ब्राह्म्ण अत्यन्त छोट आ अत्यंत घनत्व वाला अवस्था में केंन्द्रित छल।
सही कहलियै। तकर बाद एक विशाल विस्तार प्रक्रिया शुरू भेल। जाहि में जाहिं के बिग बैंग कहल जायत छै, ई कोनो साधारण विस पोर्ट नहि बल्कि स्वयं अंतरिक्ष विस्तार छल।
हमरा लगैत छै जे एहि विचारक सबसे रोचक पक्ष ई छियै जे बिग-बैंग से पहिने समय आन्तरिक स्थिति आखिर की छल एहि प्रश्नक उत्तर एखन धरि पूर्ण रूप से स्पष्ट नहि छै।
बिलकुल वैज्ञानिक सब मानैत छथि जे समय स्वयं बिग-बैंग संघ शुरू भेल। हो सकैत छै मुदा एहि विषय पर एखनो लोक शोध जारी छै।
कल्हि हम सोचै छलू जे समयक शुरुआत भेल तखन शुरुआत से पहिले कि अर्थ की होय ई बहु प्रश्न बहुत रहस्यमय लगैत छै।
हँऽ क्याकि मानव मस्तिक समयक भीतर सोचबाक आदि छै समयक बाहरक स्थितिके कल्प -पना करब बहुत कठिन छै।
हमरा लगैत छै जे विज्ञान आ दर्शन एहि बिन्दु पर एक दोसर बोहोत नजदीक आबि जाएत छै। कियेकि दुनू अस्तित्वक मूल प्रश्न पूछै छै।
सही बात ब्रह्मण्ड उत्पत्ति केवल वैज्ञानिक विषय नहि बल्कि दार्शनिक जिज्ञासा सेहो छै।
कल्हिये हम पढ़लियै जे बिग-बैंकक बाद धीरे-धीरे पदार्थ बनल तारा बनल तारामण्डल बनल अरबो वर्ष बाद ग्रहक सबहक निर्माण शुरू भेल।
बिलकुल पृथ्वी स्वयं लगभग वन पोइंट फाइव अरब वर्ष पुरान मानल जाइत छै। आर थात ब्रह्माण्ड तुलना मे ई अपेक्षाकृत युवा ग्रह छै।
ई सोचि कऽ बहोत आश्चर्य होए छै। जे हमसब ताराक धुलिकन से बनल छी। हमर शरीर मे मौजूद बहोत तत्व तारा सबहक भीतर बनल छल।
वा ई विज्ञ ई विज्ञानक सबसे सुन्दर विचार सबमे से एक छै। एक अर्थ मे सब ब्रह्मांड संतति छी
हमरा लगैत छै जे जखन मनुष्य एहि तथ्य के बुझै छैय। तखन ओकर दृष्टिकोण बहुत ब्यापक भय जायत छै
हँ एहसास होएत छैय जे मानवता आ ब्रह्माण्डक सब सम्बन्ध बहुत गहरा छैय।
सच कहू तऽ जखन हम रातिक आकाश देखैत छी तखन ओ केवल चमके तारा नहि लगैत छैय बल्कि अरबो बर्ष पुरान इतिहास जेकां लगैत छै।
बिलकुल जखन हम ध्रुव तारा देखैत छी तखन बस सब मे हम अतीत देखैत छी। कियेकी ओकर प्रकाश हमरा धरि पहुँचाब मे लाखो करोड़ो वर्ष लागा सकैत छैय
कलही ई बात जानी कि हम बहुत आश्चर्यचकित भयल जे दूरबीन वास्तव मे समय के झाँकबाक एक प्रकारक साधन जेका छैय।
हँ एहि कारण आधुनिकी दूरबीन सऽ ब्रह्माण्डक प्रारम्भिक आवस्थाक अध्ययन करबाक प्रयास करैत छथि।
हँ अहि कारण आधुनिक दूर्बीन बिलकुल हमरा लागैत छैय जे अन्तरिक्ष विज्ञान मानव जिज्ञासक सबसे सुन्दर उदाहरण छैय। कियेकि हम अपन ग्रह से बहुत दूरक वस्तु सबहक अध्ययन करै छी।
बिलकुल इ मानव बुद्धिक शक्ति आ जिज्ञासा प्रमाण छैय।
बिलकुल बहुत नीक चर्चा चलि रहल छैय मुदा कृष्ण, विवर, डार्क मैटर डार्क एनर्जी ब्रह्माण्डक अंतिम भविष्य पर आओर गहराई से चर्चा करबा बाक
हाय। अहि विषय सबमे एतेक रहस्य छिपल छैय जे वैज्ञानिक सब एखन धरि पूरा उत्तर खोजि नहि सकल।
हमरा विश्वास छैय जे आने वाला समयमे अंतरिक्ष विज्ञान मानव सभ्यता समझके आओर गहरा बनाब
बिल्कुल शायद भविष्यक खोज सभ हमरा ब्रह्माण्ड आ अपन अस्तित्व दोनोके नवा दृष्टिकोण से बुझबाक अवसर देत।
कल्हि हम कृष्ण विवर अथवा ब्लैक होल के बारेमे विस्तृत विस्तृत्त चित्रण देखैत छलू जतेक अधिक जानैत गेलियू ओतेक एहसास भेल जे इ ब्रह्माणडक सबस रहस्यमय वस्तु सब मे से एक छैय।
बिलकुल सही कृष्णा विवर एहन क्षेत्र होइत छैय जतय गुरुत्वाकर्षण शक्ति अतेक अधिक होइत छैय। जे प्रकाश जेकां तेज चीज सेहो ओकर प्रभाव से बहार नहि निकलि सकैत छैय।
हमरा लागैत छैय जे एहि तथ्य के समझनाय अपने के कठिन छैय। आखिर एहन कोन स्थिति भ सकै छैय जतय प्रकाश सेहो हारि जाय।
हाँ। एहि कारण कृष्णा विवरण वैज्ञानिक सभ लेल विशेष आकर्षण विषय रहल अछि। इ सामान्य भौतिकी से बहुत अलग परिस्थिति उत्पन्न करैत छैय।
कल्हि हम पढ़लियो जे बहुत पेघ तारा जखन अपन जीवनक अंतिम चरण मे पहुँचत छैय तखन कखनो- कखनो ओकर पतन भय कय कृष्ण विवर बनी जाय।
बिलकुल तारा भीतरक ऊर्जा समाप्त भेल पर गुरुत्वाकर्षण दबाव बढ़ि जाइत छैय जहि से एहन वास्तव अवस्था बन सकैत छैय।
हमरा लगैत छैय जे ब्रह्माणड मे मौजूद विशालका कृष्ण विवर सब आओर बेसी रहस्यमय छथि। कियाकि उनकर द्रव्यमान लाखो या करोड़ो सूर्यक बराबर भय सकैत छैय।
सही कहलियै वैज्ञानिक सबहक अनुसार बहुतो तारामण्डलक केन्द्रमे एहन विशाल कृषि विवरण मौजूद छथि।
कली हम डार्क मीटर अथवा अदृश्य पदार्थक बारेमे सेहो पढ़ै छलू इ विषय त आओर बेसी आश्चर्यनक लागैत छैय।
हँ डार्क मेटर एहन पदार्थ मानल जाइत छैय जे सीधे देखाय नहि देैत छैय मुदा ओकर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अवश्य देखल जा सकैत छैय।
इ सूनी के आश्चर्य होइ छैय जे वैज्ञानिक सबहक अनुमान अनुसार ब्रह्मण्डक अधिकांश पदार्थ खोजै छै। जे हम प्रत्यक्ष रूप से देखियो नैय सकैत छी।
बिल्कुल जे तारा ग्रह आ आकाश गंगा हम देखत छी ओ सम्भव ब्रह्मण्ड केवल एक छोट भाग छैय।
हमरा लगै छै जे डार्क एनर्जी आर बेसी रहस्यमय छै। कियाकि ब्रह्माण्डक विस्तार के तेज करबाक लेल जिम्मेदारी मानल जाय छै।
सही बात। वैज्ञानिक सब देखलैन जे ब्रह्माण्ड केवल फै-फैलि नहि रहल छै बल्कि ओकर विस्तारक गति बढ़ी सेहो रहल छै।
बिल्कुल
काल्हि हम एहि विषय पर सोचैत-सोचैत आश्चर्य में पड़ि गेलौं जे आखिर एहन कोन शक्ति छै जे पूरा ब्रह्माण्ड के प्रभावित रहल छै?
फेर तब अब बाद में बात हैत।
ठीक धन्यवाद।